हां
की हाल चाल दीदी? गोर लागै छियेन।
बाउ अहां ठीक छी
हाॅं हमहहुँ सब ठीक छी। अहां सब ठीक छी? ओर सब ठीक छै। अहाँ सब ठीक छी?
हाॅं हँमहू ठीक छी। खाना पीना खेलउ?
हाॅं हमरा सबके त आइ दुआादशा के भोज छले से एते सुन्दर भोज रहे की कहू छले। पूरी अल्लू परवल के सब्जी ते के बाद से बेसन के सब्जी पनीर के सब्जी रायता त सब कथी कहै छै तिल के अचार ओर
ओर सब्जी सब छलए?
हाॅं ते के बाद से फेर रहै खाजा लड्डू फेर एगो आ अलगे टाइप के एगो मिठाई खेलहूॅं हे जे में कथि छले ने बुनिया छले आ ओहिमे छोट छोट रसगुल्ला लाल मोहन छोटका छोटका जे होये। से सबटा मिक्स छलै ओ वला मिठाइ छलै। ते के बाद से एगो मिठाइ खेलों जे ललका रसगुल्ला के आधा काट काट के जे बनबे ये जेकरा अपना सब पेन तोबा कहे छिये।
मतलब ओहिमे जे क्रीम भरी छै खोआ तोआ?
ह हँंहिमे क्रीम नहि छलै एहिमे दोसर की छल नारियल के जे भुस्सी टाइप मे ने ओ छींटल छलै ऊपर।
नहि नीचीज त खेलौ हैं।
मटकूरी वाला दडही छलेया।
उ वला दहि के तऽ बाती अलग ह अछि बौआ।
हँ मट मटकूरीवला दही जे होइ छै ने ओकर बात। अलगे छै ओ अहाँ के न। आओर कतहु नहि भेटत ओ बस अहाँके मिथिलेटा मे भेटत। बात ई छै न जे मतलब। मिथिला मे जे अपन लोकके गाय महीष रहल। तऽ ओकर दूधके मतलब। पहिले लोक गरम केलक फेर मटकूरी के पूरा एकदम पाइन सऽ। खेलक मटकुरी मे सब धो क तहिके बाद फेर ओकरा पौरलक। ओहि में लोग मिरचाई के डंटी सेहो काट क द छै सब दही मे पानि बेस। चीहै हइ पानि सुखा जाइ तऽ ई सब तरीका। सब तरीका जे छै ने से अहाँके मिथिलेटा मे देखैके लेल भेटत कियक तऽ मिथिला के आदीसभ जे छथिन ने से आइ से नहि आइ से सए सए दू सए साल पहिले से मतलब बहुत समझदार बहुत।
और हां से तऽ छहिए। भार्य भेटत अपने सबके उमहर। के बिहारे के बिहार के लोक सब बड़ नाम।
हँ देखि। देखौ ने आ ई तऽ जे भेल एहि सबहाँ पांच सए साल पहिले जेबे राजा महाराजा। क हां देखैत हेवे हुनकर सबके। मंत्री जे होइ छै ओ सबसँ मतलब महत्वपूर्ण इकााय हइ छै ओ सबसँ पढ़ल लिखल सबस‌। समझदार सबसँ चतुर रहै छै ओ सब अहाँ सब के बेसी ब्राह्मणे सब भेट। भेटत बेसिया के मिथिले के आदमी सब भेटत। तऽ ई सब जे छै न से अहाँके मतलब। मैथिली मैथिल मैथिली क्षेत्र के जे आदमी सब छै ने से आइ सब नहि। एहिऐस सए सए दू सए साल पहिलेसँ समझदार चतुर। एकदम पूरा पढ़ल लिखल पूरा तरीका से एकदम सब चीजसँ। पूर्ण मतलब जे होइया ने एकटा हेबाक चाही जे आदमीके जे मनुष्यके। अन्दर से सबटा चीज अहाँके मैथिली। पुरनका जमाना के बूढ़ पुरान सब। के अन्दर भेटत ई सब खासियत जे छै ने खास कऽ मिथिलेटा मे रहै छै आओर। तऽ अहाँके बेसी जगह नहि भेटत।
हँ से तऽ हह कहि कह छीये बउआ सकरोरीयो छलै बउआ।
नहि नहि आइ हमरा सबके पूरी सब्जी के भोज रहे न ताहि दुआरे सकरौरी भात दालि गेल रहे तऽ काल्हि हमरा सब। सकरोड़ी है।
सकरौडी तऽ अपन सबके मिथिला के कतौ सकड़ौरी भेटबो ने करै छै बौआ।
कतौ की सकरोडी। सकरोडी अहाँके भेटबे नहि करत कतहु की सकरोड़ी भेटते नहि छै बाहर में अहाँके‌। आ भेटबो करऽ तो अलगे टाइप। किछु आरे भेटत फालूदा तालूदा सब भेटत सकरौड़ी सब थोड़ी ने भेटे छै।
फ्रीज में कतौ नहि भेटत। से त अहाँ बात सहिे कहे छी भोज भात में तऽ बड़ मोन लाग। लल हेत आइ सब गोटा सब गोटा गेल छलियै।
हँ सभ गेल छलखिन हेँ बस। बाबा के बुझिते छ ने बाबा के तऽ कनि मतलब तबियत खराब रहै छै ने ता दुआर बाबा बस नहि गेल रहैथ। सब गेल रहे बच्चा बुच्ची जते हेय से। पप्पासभ चाचासभ आओर भाायजियोसभ गेल रहथिन सभ मतलब जतेक मतलब। में महिला के और बाबा के छोइड़ कऽ घर के सब आदमी गेल रहैथ। और महिलाास सभ लै तऽ बुझिते छियै अपन सभके मिथिला मे पारस
पारस सब नहि एलै पारस सब?
पारस सब एखन ऐलए नै लेकिन ऐत कनी कालमे
मौगियो मेहैर स्त्रीयो सबके भऽ जेतै खाइले। ओहो सब आनन्द लऽ सकै छैथ। और सब कहियौ जत जत भोजो जे छलै बौआ से हुनकर कैटा बेटा छलै?
हुनकर तऽ रहनि दूगो बेटा मतलब एगो छलैनए नॉर्मल एगो के मेडिकल के शॉप जे से चलबैत छल एगो जे छै ने से एगो रहनि हुनकर जे होइया पाइलेट से एगो पायलट छैनि तऽ मतलब देखियौ मिथिला मे अहा अपन सबके गाँंवं में अपन सबके गाँव में कोनो एहन जॉब कोनो एहन नौकरी नहि छै जे नहि छै। अपन गाँवमे एकटा जे आर्मी मे जे सबस बड़का कोनो पद होइ छै तऽ ओ होइ छै कथी कहै छै मेजर मेजरो अपन गाँव मे एकटा छैथ। अपन गांव में दरोगो जी छैथ अपन गां में अहांके पैलेटो भेटत अपन गाँवमे एम बी बी एस डॉक्टरो भेटत इंजीनियरो भेटत। अपनसभके गाँवमे कोनो एहन चीज नै कोनो भी गाँव अहाँ जाउ मिथिलाके कोनो भी कोना कोनो भी गाँंव मे जाउ ओइ गाँंव में अहाँके पूरा एकदम सब चीज सभ चीजके नौकरी करनहार भेटत इएह तऽ मिथिलाके एगो खासियत छै मिथिलाके आदमीसभ जे छै न से खाइये पीबै में खाली तऽ आगा नै रहै छै सब किछे में आगा चलै छै। अहाँ जेना देखियौ आइ काइल अहाँ इहो देखै आइ काइल अहाँ इहो देखैत हेबै जे क्रिकेटे मे एकटा जे अपन सबके मिथिले क्षेत्र के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ओकरो अहाँ देखैत ओ अपन सबके मिथिले के ओ राजपूत छै मतलब मिथिले के छै समस्तीपुर मिथिले के अन्दर आबै छै।
हँ से तऽ अहाँ सहिये कहै छी कतेक नाम कमाई छ छथिन ओहो बौआ कतेक उमरे छै हुनकर
सेहै कहू जे ओ मतलब पन्द्रह सालके शायद छथिन चौदह की पन्द्रह साल के छथिन आ से ओ मतलब पूरा मतलब विश्वमे हुनकर मतलब सभ चिन्हइ छनि हुनका तऽ ई देखियौ ई ई मिथिला के लेल हुनकर गाँंव के लेल हुनकर पप्पा सब के लेल हुनकर जे मतलब पूरा परिवार के लेल मिथिलो के लेल बहुत गर्व के बात छै न जे मतलब मिथिला स एहन चीज मिथिला के आदमी देखियौ मिथिला के आदमी खाइए पीबे मे कम की कहलौं खाइए पीबै मे नै आगा छथिन अहाँ कोनो भी बड़का पद देख लियौ अधिकारी के डी एम, एस पी, डी एम सभ चीज पर अहाँके मिथिला के आदमी भेटत कोनो भी बड़का खेल
कतौ देख लियौ बौआ कोनो बड़का ऑफिस देख लेबै या कोनो सरकारी दफ तर देख लिय सबस बे बेसी पदपर मिथिले के लोग रहै छै बौआ।
हँ देखियौ मिथिला के तऽ ई खासियत छै मिथिलामे कोनो एहन चीज नइ छै जे नइ छै। अगर अहाँ देखबै त जमीन्दारे सब अहाँ देखबै तऽ क्य एहनो जमीनदार छै तऽ अपनो गाँवं बहु छै जिनका आप देखबै तऽ पचास बीघा जमीन छै। के देखबै तऽ पााय कोनो भी चीज के देखियौ कोनो भी चीज त कोनो भी गाँवमे मिथिलाके कोनो भी गाँवमे कोनो चीजके कमी नहि छै आ खास कऽ कऽ बुझिते छियै जे गरीब से गरीब रहै छै ओकरो दस बीघा जमीन रहै छै।
ह ह ब से त अहा सहिये कहैय छी एगो देख गेल छलहु आय कतहु एम्हरे गेल छलहु। कथी कहैय छै कोनो काजस त देखलियै बौआ। ओतय मिथिले के छलैय तब अखन न आम मेला लागल छै दिल्ली मे।
ओ ह आम मेला त बुझै छीं। जाहिमे मे रंग बिरंगक आम सब रहैय छैय।
ह ताहिमे हर जगह के आम सब जे छै। जतय जतय के आम सब कनिक फेमस छैय।
ओहिमे मिथिला के त अपन होइबे करत।
ओहिमे मिथिलो के छेलै बौआ। हर जगह के आम पूछू नैय पर मिथिला लग जे काउंटर पर जे भीड़ लागल छलैय लोग सब के बड़ मिथिला के लोग पूछू ने। कच्चा आम के हेलो
ह कहियौ न।
जेना एकटा छथिन न झा जी अचार वला।
ह-ह-ह-ह
से त अहा चिन्हते हेबैय कच्चा आम के ह कच्चा आम के अलगे लागल बौआ। पूछू नहि झा जी आम के त अतेक ओ अचार सब के त की की के अचार सब ओ रखने छल। की पूछू नहि। आ झा जी ठेकुओ छैय।
देखियौ झाजी अचार जे छथिन न ओ मतलब एम्हरे के छथिन कथि कहैय छै दरभंगा जिला के बुझि गेलियै। ओ ने हुनकर हुनकर आचार मे ई खासियत छनै जे ओ मतलब एक रगं के हुनका लग अचार नैय भेटत कम से कम नहि किछ त पच्चीस तीस भेराइटी के हुनका लग अचार छै।
आ टमाटरो के अचार छै बौआ।
सुनियौ न जेना भेल आम के अचार तकर बाद टमाटर के क अचार मिरचाय के अचार, कटहर के अचार, लहसुन के अचार अचार भेटत तहिके बाद से अहाके चलि जाउ त गाजर के अचार भेटत। बहुत सारा चीजके मूलियो मूलीके अचार भेटत। ह ह ओ मिरचाय देखियौ मिरचाय मिरचाय
ह त अपन मिथिले जेना जे अपन सबके दाय सब जे बनबै छेलैथ। तेहनेे स्वाद ई नहि कि मस सीन तसीनस बनल।
देखियौ हे की छै न ओ जे बनैय छैय न ओ बनयै छैय। दरभंगे जिलाम ओ एक्सपोर्ट भ क जाइय दिल्ली बंबई या त हैदराबाद चेन्नई जतय जाय आबैय सबटा जे एक्सपोर्ट भ क लेकिन ओ जे बनयै के प्रोसेस होय छै पहिले आम के कटलक या कटहरे के कटलक फेर ओकरा सुखेलक फेर ओहिमे तेल देलक बुकनी देलक, हरैद देलक, रंग बिरंगक जे मसाला सब हेबाक चाही एगो मे मतलब ओहि अचार के अन्दर से सब मसाला देलक बढ़िया जेना रौदा लागल त इ सभटा जे प्रोसेस होइ छै न इ सभटा अपन सभक मिथिला के जे जे मतलब धरोहर छै दरभंगा जिला मधुबनी जिला ओ छथिन त खासकर क दरभंगा जिलाके त ओतहि दरभंगा मे होइ छै से जे मतलब बनै छै एतैये लेकिन पोर्ट भऽ कऽ बड़का बड़का शहर कते तऽ देशो में जाइ छै लेकिन अहाँके इंडिया के खास कऽ बहुत जे नामी नामी शहर सब छै ओहिमे तऽ जाइते टा छै कियाक तऽ अचार जे छै से मिथिला के फेमस तऽ छैे हे अचार भेल, माछ भेल
अचार, तिलक के अचार, मखान पाग, दोपटा
हँ देखियौ आ मिथिला पेंट बाते नहि छै, अहाँकेँ एकटा चीज पता अछि मिथिला पेन्टिंग के जे एकटा ओ जे नहि होइये जाहिमे माछ आओर कथी पोखरि सब के जे देखायल जाइये ओकर जे एकटा पेंटिंग छै ने से लंन्दन के एकटा बहुत बड़का म्यूजियम ओहिमे राखल गेल छै तऽ ई सब जे बात छै ने से बहुत बड़का गौरवान्वित वला बात छै अपन सभके मिथिलाके लेल।
बाते बौआ, एतेक मिथिला पेंटिंग के पुछु ने बड़ खुशी भेल अहिं ई बात कहलहु से तऽ पता हे ने छले। छले बौआ हमरा।
हँ नै नै ई हमसब ने हमसब जखन टेंथ मे रहियै ने तखन हमरा सबके सर जे रहथिन ने हमसब जे क्वेश्चन सब याद कर तऽ ओहिमे लिखल गेल रहै जे मिथिला के एगो जे बहुत फेमस पेंटिंग छै ने ओ लन्दन के एकटा जे सबसे फेमस म्यूजियम के आर्ट वाला जे म्यूजियम होइये ओहि मे एकरा राखल गेल छै।
जेना अपन सबके मिथिला पेंटिंग के बनावटी एहन सुन्दर पूछू नै। कतऽ कतऽ से ने लोग आबै छै बौआ सिखै ले।
हँ हइ की छै ने देखियौ मिथिला पेंटिंग जे छै ने ओ पूरा एकदम ओहन काज छै जे अहाँ धड़फड़ीसँ नहि कऽ सकैत छियै, एहिके लेल अहाँके पूरा कोनो भी जेना अहां कोहबरे बनेलियै या मानल पागे बनेलियै, डोपटे बनेलियै, कुर् ता बनेलियै या साड़ी किछो जे भी बनेलियै ओहिमे अहाँके